हँ गो दीदी
खुश रहू बौआ की हाल समाचार
बढ़ियाँ ये अहाँ अपन कहू
ठीक छै
की सब होइ छै
किछु नहि होइ छै बैस नहि एखन बैसले छी की हेतै ततेक गरमी छै ने
हँ गर्मीए तऽ बड्ड की करबै आब तऽ दुर्गा पूजा तक तऽ एनाहिते रहत मौसम
हँ तऽ दुर्गा पूजा के बादे नीक मौसम फेर हेत
हँ हँ दुर्गा पूजा के बाद आओर चाय पानी भेल
हँ चाह ताय भऽ गेलै जलखै भऽ गेलै चाय भऽ गेलै
अच्छा
अहाँ केलहुँ जलखै
जलखइ तऽ भेलै चाययो पानी भेलै आब साँझक खाना के ओरियान कऽ रहल छी
तऽ कीसभ बनायब साँझमे
वहे दालि भात डालना के सब्जी परोड़ आलू कदीमा कटहर सब मिला कऽ तरकारी
तखन तऽ नीक रहत डालना तऽ नीक बनैत छै
हँ हँ एखन तऽ वएह सब नीके लगे छै
हँ एखन वएह सब नीक लगै छै ताहिमे अथी छै कि नहि पानिक मौसम छै कि नहि अहाँ के कखनो की होय छै जे देखबे अहाँ के लगले गर्मी क दे या लगले अहाँ के तते पानि उझल दए हँ बड बड्ड छै आ जखन धान रोपयके बेर होयत तहन पानिए नहि होयत आ एखन उएह पानि उएह बआ तिया खसल छै धानके तखन पानिए कखनोहु अबैत छै कखनोहु बरसि जाइत छै तऽ कनिियओ टा बआ हेतै तहने ने धान रोपेबो करतै बुझलियै सएह अछि तहन तऽ की कहू गाम घरमे तऽ छैहे किछु ने किछु तऽ काज हरदम रहि रहै त छै बुझलिय तऽ वह सब छै तहन तऽ छै जहिना छै तहिना अपन काज धन्धा होइ छै करै छी
आओर कहियो तबियत सब ठीक रहैया
हँ तबियत सब आब ठीक अछि
आ घर मे सब ठीक छथिन बाबा दादी माँ सब सब ठीक छथिन
हँ सब ठीक अछि दाइयो ठीक अछि बाबो ठीक ठीक छथिन साउसो सासूट ठीक छथिन छथिन सब ठीक छथिन जे जाहिमे छथिन सब ठीक छथिन आ अहाँके अहाँ कतऽ छी
हमहहुँ गाे मे छी
अहूँ गामेमे छी
हँ हँ
तऽ गाममे केसभ छी
हम छी हमर सासु माँ छथिन माँ जी हमर प्प जी छथिन थिन बाबूजी आाँ म ददीिया साउ ससुर
दादिया साउ ससुर छथिे
हँ हँ हमर पतिदव बौआ सब
घरोवला गामेमे आयल छथि घर गामेमे रहैत छथि
नहि रहै तऽ छथिन बाहरे मे लेकिन अखन किछु दिनक के लेल एलखिन हेँ घुमैत फिरयत
अपन अहिना अपन गाममे आम आँठी खाइ लए आयल हेताह
छहे कि अपन एहिमे आ दुर्गा पूजा मे तऽ भााय कतहु स लोग आबिते अछि
ताहि दुआरे नीक अछि बुझलियै आम लोकके छै छुट रुट्टी धियाापुताके भेल हैत तऽ नीक होैतत आम आँठी खाय लए गेलथि हे तऽ नीक बात छै किया तऽ अयबाक चाही लोककेँ सालमे दू बेरके गाम बाहरियोसँवला सभके अयबाक चाही किए तऽ एथिन तहन ने कनिटा दुर्गा पूजामे आबयके लेल आइ तए रहै छै अहाँके आम महिनामे
हँ
किया तऽ धिया पुता के रहै छै इसकुल के छुट्टी होइत हैत हमरो बेटी सब अबै छै अहाँके जखने गर्मी छु छुट्टी होइ छै इसकुलके बच्चा सबके तऽ हमरो बेटीसब आयल अछि दुनू बेटी आयल अइ मंझलिओ बेटी आयल अइ बड़कियो बेटी आयल अछि वह नाइतो नातिन सब आयल अछि
अखन त मन लागैत हैत रमन चमन रहैैत
बड्ड नीक लगैए पूछूना आ फेर उएहसब चलि जाइए तऽ चल भाय दियादिनी सभ छथि तऽ हुनकामे कनि हँसै बजै छी तऽ टाइम पास होइय तऽ एखन कोन दऽ कट भऽ जाइ दिन बीत जाइया
छै हे कि परिवार पैघ रहे छै बाल बच्चा रहल सब रहल एकता के साथ
बड्ड नीक लगैत रहै छै कि जेना एखन हमरसभ के दियादनिएसभ छथिन सौसे सब छथिन तऽ सब आदमी हँसलौं बजलौं तऽ कनी नीक लगैत छै आ ओहिमे सबके ता मेधा नहि रहितै तहन तऽ ककरो से ककरो मत मतलब नहि रहितै तऽ से छै हमरा सब के बड्ड सुंदर अछि कहै छनि भगवान के ओहिना सब के रहे मे
चलू बढ़िया अए तहन तऽ एखुनका समयमे अखुनका समय में मिलान रखनाइ बहुत
छै य ओ कोनो तरकारी बनबै छथि तऽ हमरा दै छथि हम किछु तरकारी एहन बनेलहु तो हुनका स के देलौं बुझलिए गाम घरमे से स सब बड्ड नीक बहरिया के तऽ जाउ तऽ बाहरमे ककरो डेरा पर जायब तऽ कतहु कियो एक कप चायो न पूछत आ गाममे यदि हमरासभके अबैय लोकसभ तऽ बिना चाय के बिना खेनाइ के नहि जाय दैत कहइछिय रोटियए सब्जी कि पुरी तरकारी बनेलौं तऽ पूड़ियए तरकारी अपन सभ आदमी एलौं हँ तऽ खाक कऽ जाउ आब तऽ लोक अपनाके पुछबे नइ करै छै अनका आनके के पूछै छै
के पूछै छै बाहरिया लोक सबके तऽ आर अपने मे लोग रहैया व्यस्त
किया तऽ बाहर बौआ हम बाहर गेलौं बौआ हमरा तऽ कहै छी हम पन्द्रहे दिनमे हमरा हुए जे कखन हम चलि जाइ हमरा बेटी बेटा सब कहे कि जे आहां के नीक नइ लागैय आहां के नइ नीक लागैय हम कहैछिए बौआ हमरा गांमे बड्ड नीक लगैए गाममे अपन भाषा बजलौं अपना लोकनिमे बाहरमे तऽ मोन औना जायत अपना लोकके भाषा बाजय लए जे कतहु भेंट तऽ आदमी आ भरि मोन गामवला भात बात करितौं से नहि होइए आ ओतय तऽ बड नीक हुए ओतय रहै छी तऽ सभ हँसलौं बजलौं अइ बाहर भक बाहर हमरा नइ पुछू तऽ नइ हमरा बाहर नइ नीक लगैए कीया त न अपन भाषा बाजू आ ताहूमे किए तऽ हमसब गामक लोक आधा हिन्दी बजात आधा मैथिली बजा दैय ओहुला लोकसब मजाक कऽर लगैय जे आहां के बात बाजऽ नइ अबैए बाजऽ नै अबै हम कहै छियनि जे हमरा अपन मैथिली भाषा कहू त बाज कऽ देखबै छी तहन हमरा सब कहैए अहाँ सब न नै जीतब भाषा तामे बुझलियै तऽ से छै आ गाम घरमे सभ रङ्गके लोक बाजल आ आ बाहर हमरा पूछे छी बौआ ते बाहर कहियो ने पसंन्द भीड़ कहियो नहि हम बाहरमे रहलहुँ अहाँके रहबो करथिन अपने आ कहथिन आबह लए तऽ कहियौ हम नहि आयब बरू अहाँ आउ गाम फेर हम नहि जायब तऽ बाहर ताहर रहय लए ओ बन्द बन्द घरसभमे
अच्छा
गाममे हमस रहल छी कनि खुला वातावरण कनि खुला अहाँके लोक सबसँ बात केलहुँ कनि लग पास मे कलमे गाछियै तते लोको कनी घुमि फिर लेलहुँ आ एतऽ तऽ से नहि छै एतय तऽ ग बाहर में सेनी ने छै बाहरमे ने ककरोसँ ककरो मतलब नहि छै हमरा ओहि दुआरे बोवा पूछैत छी तऽ गामे नीक लगैए किएक तऽ अपने रहलहुँ अपने की रहैए तऽ कनि अखन अचारे त अचार बनेलो हें ओ बेटी कहलक माँ बेसी के बना लेहें ओ बेसी बे की कहल कमे आ बेसी अचार बना लिहेँ कहलियै ठीक छै आमिल बनेलौहे अचार बनेलौहे नेबो के अचार बनेलौं हँ मिर्ची बला से सब सभटा बनेलौं हँ बुझलियै
एमकी हमहुँ बनेलौं हे अङ्गना मे खतम भऽ गेल छलाह
नहि हमहुँ सभ चीज बनेलहुँ हेँ आब किया तऽ ओहि बेेट बेटी के ओते देबै ओहि बेटी के ओतेक के देबै आ फेर अपनो लए कनि राखब किया तऽ अपनो जौन बोन सभ रहैया किया तऽ खेती बाड़ी होइया आइ एकटा ने एकटा सब दिन के हरबाह रहबे करैया आ नहि आब हर जोत ताया ताहिसँ की धेर हमर सबहक तऽ छै जे अहाँके आड़ि धूर बनबऽ लए तैयो अहाँके जौन रहै छै जेना एखने खेतीमे खेत तेत रोपा लए जायत तऽ एकटा जन जे बेटा करत आड़ि धूर बनबय लए किएक तऽ टेक ट्रैेक्टर तऽ अहाँके बिचे बीचे जोतैत छै कोना लगा लगा कऽ तनी टैेक्टरसँ जोतैत छै ने आ हर पहिले जोतै छलै तहन ने हर कोना कोनि लै छलैए तहुमे रहै छलै खेत आड़ि धुर बनबऽ की तऽ आब से नहि छै तऽ जन ट्रैेक्टरसँ केल आ रोपनि होय लए गेल तऽ आड़ि धूर एकटा जन रहल तऽ आड़ि धूर बनेलक बुझलियै तऽ हमरासभके से सभ दिना रहैए तऽ की करबै हमरास सबके ओहि मे खुश छी आय बाग गामवला बौआ पाइ बाली नहि रहैय धरि ई नहि दालि चाउरके दिक्कत नहि रहैय आ बाहरमे तऽ छै हे बाहरमे छै रूम किराया दियौ खाना खोराकी लिआ जे दस हजार बौआ बाहरमे कमाइत हए तकरा पेटो नै भरैत हैतै आ हमरा सब के अछि जे दसे अहाँकेँ जाए किछु मौसुरियए भऽ जाइए खेसारिए भऽ जाइए सेसभ भऽ गेल तऽ बढ़ियां जेना खेती बाड़ीसँ निकलि जाइय लेबऽ नय परैया या मोल किया त साल भरि हमरा चलया सब चीज चलया जखन हमरा राहिया किने जखन आब बुझबै जे फेर आब नबका खेती हैत तहन हम पूरना बाला सब सबके अपन की कर केलहुँ तऽ बेच बिकिन लेलौ तऽ लेलौ आ नहि अपना घरेमे नओ पुरान कऽ कऽ खेलौ बुझलियै किएक तऽ एखनहु अहाँके कोठीसभ अछि माटिके ओहिमे चाउरसभ राखल अछि आब तऽ लोक ड्राम करैए आ हमरा एखनो कोठी दू टा चारि टा कोठी अछि बुझलियै हमर सासु बनेने छथिन से कोठीसभ छै आ ओहि कोठी मे जे धऽ दैय छियै तऽ किछु नहि खराब हैत किएक तऽ तरमे गुड़ा धऽ दै छियै चाउरमे आ ओहिपरसँ जे धऽ दै छियै तऽ नहि अहाँके एकटा की कीड़ा पड़त नहि किछु हैत आ बड़ सुन्दर चाउर हैत किएक तऽ चाउर सभमे जे चिकनी लागि जायत तऽ ओ चाउरकेँ झलका देत
हँ
ताहि दुआरे हमरासभके अपने अपन करैत छी आ सभ आदमी खाइत छी आ ड्राम हमरा पूछै छी केने चावलवा ला लोक कहैये ड्राम लैए ई लैए ओ लैए हमरा ओ पसन्द नहि अछि तऽ हमरा कहबो करैए धियापुतासभ तूसभ पुरना जमानाके छेँ पुरना खयालके छनि बौआ हम जएह छी तहीमे हमरा रहय दे हमरा लेल उएह बड्ड नीक अछि बौआ बा बाक कहै छै तेल साबुन कहैत छै तेल साबुन हमरा लेल बौआ माटिे तेल साबुन अछि बुझलियै माटे मे गीजलहुँ मपलहुँ ओहिमे रहलहुँ फेर एखन बारिशके मौसम समयबौआ तऽ कनि पएर सबमे तऽ पानि लागि जाइए बुझलियै तऽ केओ सभ कहै छै कि जे क्रीम लगाउ ओ लगाउ हम की करै छी तेलके से कर करू तेलके आ पानि के तरहत्ती पर मिला लै छी आ आंगुर सबमे लाग लगा लैत छी सुतऽ क नहि भोरमे उठैत छी तऽ पएर सब बुझैया जे लरम भऽ जाइया
अच्छा
बुझलियै आ हम ओ मलह हम ओ किदेन दवाई ओ सभ नहिं बड्ड भेल त मेंहदी दी औङूठ सभमे लगा लेब जे जलन कम भऽ जायत जे ठंडा लागत बुझलियै तऽ से अछि तऽ बुझलियै तऽ की करबै तऽ सएह सभ तऽ लऽ कऽ अपन रहै छी तऽ अपनो आब धियियाापुता एयलाए तब ओक ल थोड़े आचार बानहि कऽ देबै ओकरा लएार अचार बानहिऽ देबे ओकरा ले आमिल बानहि क कऽ देबै तऽ सबके कुरी लगा लगा देबै एत्ते चरोरी बने छी कनि चेरोउरी कहलिय द देबोएय तिनों भाई बहन के कनि चिप्स बनहु हन ओ कहलिए दऽ देबो सभ सबान कें थोड़े थोड़े क सभके दऽ देबू
छै हे किया बन बनेलियिया तऽ देव तऽ परबे करत सब
छै नहि देबै से कोना हेतै किए तऽ ओकरासँ हमरा हाथक बौआ नीक लगै छै कहै छै गे माँ तोरा हाथक बड़ नीक रहे छौ अचारो आर
हमर हमर दाइयो दाइयो बनबे छल लेकिन हमर दाइयो बनबे छलखिन अचार भरुआ वाला तऽ ओ दैते त छै हँ बड नीक बनबे छलखिन आ एनाहिते हमर नानियो माँ बनबे छथिन तऽ बहुते नीक
बनबैत छै तैँ ने कहलहुँ हेँ पहिलका लोक जेना बौआ आबक लोक नहि बनायत
हँ हँ
पहिलका लोक सभ बड्ड नीक बनबै छलए बड्ड नीक करै छलए आब आब किछु नहि करैया बुझलियै आब किछु नहि करैए आब किछु नहि छिय पहिला पहिले मे छला लोक बौआ खाइत छलै पीबै छलै जे भेटै छलै से लेलक कतेक सरा बाम बम करै छलाह आ आब देखियौ जतेक खाइए लोक कमिकलवला चीजसभ तते बीमार पड़ैया आइ कनिे चीज खायब अपना वाल कहै छै जे बाड़ी झाड़ी के खायब ओहिमे खाद पानि तऽ नहि देल गेल रहै छै